हेलो हेलो की बहिन की हाल चाल छै।
सभ नीक छै, अपन कहू
कतेक दिन बाद आहां से बात भेल छै हमरा आर के त आहां से गप करे के बड़ मन छै। छल इ
हू
जेना अहाँसँ बात करकेऽ, मोन जुड़ा गेल। दिल्ली के ओहि भाग दौड़ वाला जिंन्दगी से एतय गाम एला पर जे शान्ति भेटाइत छै, ओकर कोनो जोड़ी नहि छै।
हँ
कहू आरती
ह तऽ कहै छै, की बिलन आगमन स्वाद याद रहे छै न आरती के देखी दौड़ी कर
ह
जे हम इसभ आरती करयके दौड़ै छियै। कतेक दिन बाद भेट भेल गेल आओ अहाँमे तोर देखहीके तब मन जुड़ा गेल।
हमरा आर के भी अहाँ से गप कऽ, के मोन जुड़ा गेल। तू त गांम एला पर हमरा आर से बेसी गामक मट्टी आब तै के भोजन के याद करोत होबी न। कतेक सुखी गेलिह अछि दिल्लीमे किछ निक से खाय पिए काहे नाहि भेटाइत अछि की
अरे की कहियौ अ ओतै सब किछ पैकेट मे भेटय छै, दूध से लेके साग, सब्जी धरी सब भी तक जखन कखनो गाम अरबा चाउल आ अरुआन आ दही-चूड़ा याद आबै छै। तऽ मोन कचोटि जाय छै कि आहा मिथिलामे भोज जन जे स्वाद आ आत्मीयता अछि जे दुनया मे कतौ नै मिलै सकय छै।
हाँ इ तै एकदम सत्य कहलक, हमरा आर मिथिला के तै भोजन के एहि नै अछि जे पाहुन के सेहो मोह पास मे बाएह बान्हि लैत अछि। अहाँ तऽ जानत छी हमरा आर कतेक गोट सुक्ति छी पग-पग पोख माँछ, माखन, सरस बोल, मुस्की-मुस्कान
हाँ-हाँ। अइल-गइल अ जलखय इहै सब हमर सबसे पहिले अ परम्परिक जलखाइ क चर्चा करू जे गाममे पहुनाय ऐल पर या भोर मे जाए छै दिल्ली मे तऽ लोग ब्रेड बटर ओ कॉर्नफ्लेक्स खाय छथिन।
गामक जलखय के बाते अद्भुत अछि। भोर होएत सबसे पहिने जैक जकर मोन होएत अछि जे ओ अछि जादा चूड़ा-दही ओ सधारण चूड़ा नाहि बल्कि गामक कतरनी चाउर के चूड़ा। जेकर हाथ से कुटी के बनौल जाएत अछि। ओकर सुगन्ध ही मन के अघाय क दैत अछि। ओय पर से भैंसी के गाढ़ा चक्का नियन जम्मल दूध-दही आ कतेक गोट आय के चीनी या गामक कतल गुड़ मिला कै खाएत छथि।
आ संगमे लाल मिर्चा क पोरल मिर्चा आ नून आहा ओकर स्वाद सोचि के कि जीभ मे पानि आबि गेल। ओ मौआचा के लिट्टी आ चूड़ा भुजबा
हाँ महुआ के लिट्टी तऽ आब गामक कम बनैत अछि। मुदा ओकर स्वाद औषधीय आ बेजोड़ होएत अछि। चूड़ा के भुजबा जा कै कढ़ाई में बालू या नून मे भुनी के संग मे ककराहि या मटर मिला के जे खाएल जाएत अछि से साँझक नास्ता लेल सबसे निक अछि आ जखन घरमे कोनो मेहमान आबित तऽ सबसे पहिने माँखन के खीर या माँखन के लावा नून मरीच मिला के देल जाएत अछि। माँखन तै हमरा मिथिला के गौरव थीक।
हाँ ओ माँछ आ दाइ सब्जी चूकलबन्दी
दुप हाँ दुप दुपहर के भोजन तऽ हमरा मिथला के आत्मा थिके मिछला मे भात के अन्न नाहि पूर्ण ब्रह्मा मानल गेल अछि भात बिना त केकरो पेटे न भरत छैय। दोपहरमे अरबा चावलके भात संगमे रहीर या मूँगके छौंकल दाल आहाहाहा कता स्वाद लगै छैय। आ दालीमे केतक नीक जो घी देल जाइत अछि।
अ सर शाकाहारी तरकारीमे हमर याद आइ जाइ छैय कि गाँवमे ओलके तरकारी सभ स विशेष मानल जाइ छैय।
हँ एकदम ठीक कहलक। ओल जेकर तरकारी मिथिलामे कतेक आदरके चीज अछि ओकरा काटि काटि क नीक जका घी तेलमे भुनीके आ ओकमे ओहिमे केतेक रास आमलो जेना आम चूड़ या निम्बूके रस देल जाइत अछि ताकि घाटी मे नाही कटे। आ दिवालीके कतहु-कतहु आ कखनो विशेष पावनीमे ओलके तरकारी अ ओल के चोखा अनिवार्य होइत आछि।
आ ओ कंच क तरकारी
हँ कंचा न अरबीके पत्ता न। ओकरा त केतेक रंगक व्यंजन बनत अछी अरबी के पत्ता के बेसक लेप लगा के लपेटी के बपी त फेर ओकरा कटी के ललल जायत आछि। ओकरा गिरवाच कहै छी ओरा ओहि गिरवाच के जखन सरसो लहसुन आ मरीचके मसाला वाला झोरमे खदकाओल जाइत आछी त ओ माछके स्वाद से सेहो पाछा छो छोड़ देत आछी एते स्वाद लगत छैय।
आ मिथिलाके महाप्रसाद अहाँ माछके ज नाम लेलके त हमर मोन मयूर नियन नाचि उठल। मिथिलाक माछ भात क कोनो मुकाबला छैय दिल्लीमे कतहु ओ स्वाद नहि भेटाइ छैय ओहो त सभ ब बप फेर माछ रहै छियै जकर माछ ढीला आ वेस्वाद होइ छैय।
हँ। माछ त मिथिलाके मंगल काजके प्रतीक आछि कोनो नीक काज विवाह या मुण्डन हो माछक दर्शन माछक भोजन शुभ मानल जाइत आछि। हमरा लोकिन के पोरखा ताजा रोहु कतला या गरई माछक स्वाद ही अलग छैय।
हँ माछ बनावे क सेहो त एकटा खास तरीका छैय न नाही गामे
हँ। जेना मिथिलामे माछ बनाबेमे पियर सरसों, लहसुन, हरदी आ न तीत लाल मिर्चाके प्रयोग होयत आछि ओकरा सील लोढ़ा पे पीस के ताजा मसाला तैयार कैल जाइत आछि पहिने माछ के हल्दी नून लगा के करावा तेल मे कड़ा करके तल जायत आछी फिर मसाला के नीक जकाँ भूनी के पानी दे के झोर बनाओल जाइत आछि। जखन आइ झोर के माछ के मुड़ा जायत आछी तऽ ओकर स्वाद देखिक के तृप्ति भऽ जायत आ छी कते गोट तऽ माछक चोखा आ पोठिया माछके झोर सेहो कातक चाव से खाइत छथि।
वाहमे तरुआ कचरी आभीभात विशे छै ना।
पाच रंगक हँ हमरा रइ पांच रंगक तरौआ क बात सुनबू जखन हम गाममे रहैत छलियै तऽ दीदी आ माइ कतेक सुन्दर तरुआ बनबैत छलै। तरौआ बिना तऽ मिथिला के कोनो थाली पूरे नाही होइत आ
आरे पूरे नहि हो छै ना जखन कोनो मेहमान आबथी
हँ।
हँ। हेलो। हेलो। अहा के आवाज नहि आबै छै बहिन। हेलोउ। हेलोउ।
हेलोउ।